हँ की हाल छ
हेलो
हँ हेलो बढ़िआं खूब बढ़िआं अहाँ बढ़िआं छी बढ़िआ
हँ बढ़िआँ छै यस
आओर सब
अहाँ बताउ की सब भऽ रहल अछि हँ हेलो
हँ हँ
अहाँ बताउ की सब भऽ रहल अछि हमर सभकिछु
आओर बताउ
हमरो मॉडरेट सनक चैल रहल अछि एकदम ठीक ठाक चैल रहल अछि
आइ की सब केलैहु
आओर बताउ आहाँ आइ सुबह सुबह की कहै छै उठलहुँ
हूँ
कथी
हँ हँ बजियौ
हँ आइ सुबह सुबह उठलहुँ हम अपन दिनचर्या अहाँके बतबै छी ठीक छै आ सुबह उठलहु नश्ता पानी कलहु तेकर बाद नहे लो तेकर बाद फेर कनी देर पढ़लहुँं आओर फेर शामके कनि टहलै लेल निकललहुँ फेर की कहै छै फेर अहाँसँ फेर करबाक छलए बातचीत से एखन कऽ रहल छी
अच्छा कॉलेज बन्द अछि अखन
हँ एखन कॉलेज बन्द अछि आओर खुजयवला अछि कॉलेज हमर आओर इएहेसभ अहाँ बताउ अहाँके जलपान की सभ भेल अछि
हमर तऽ भेलै एखन समोसा आओर चटनी गेल छलहुँ जीवछ दुकान आने
अपन मिथिलाके चाय नहि पीलहुँ साथमे
नहि चाय नइ पीबै छी नऽ ताहि दुआरे
अहाँ चाय नहि पीबैत छी
नहि हम नहि बीबै छी अहाँ
हम तऽ एकदम बड्ड चावसँ पीबै छी चाय
हमरा तऽ मिथिलाञ्चल के लोकके पसन्द आबै छै एहि मामला मे तऽ हमरा नहि पसन्द मतलब हम पिन्हे नहि छियै मतलब एना मतलब आदत नहि य से कैह
सभके अपन अपन पसन्द होइ छै
हूँ हूँ
आओर कहियौ अहाँक संगीक मित्रक की हाल चाल अछि
सब कोन मित्रके बहुत सारा मित्र छै
औरंगाबाद वाली है
अच्छा हुनको बढ़िआँ लागि रहल हइ घूमैत रहैत छै एखन एखने एलैथ हे दुबारा
अच्छा वापस घर एलैथ ह से किया
पता नहि शायद कोनो मेडिकल वेडिकल छलैन हँ हुनकर
अच्छा आओर बतबियौ अहाँ अपन दिनचरिर्या
अहाँके हमर दिनचर्या छले भोरे भोरे उठलहु फेर नहेलहुँ
फेर खाना पीना खेलहुँ नाश्ता खाना पीना जे बुझू अरे सब डिटेलमे एतै अहाँके हम बताउ
पूरा एकदम
हँ तऽ ब्रश केलहुँ नहेलहुं फेर खाना खेलहुं नाास्ता केलहुँ ओहिके बाद फेर कनि देर पढ़ाइ लिखाइ केलहुँ कियकि आय हमरा कॉलेज मे असाइनमेंट जमा करबाक ये
अच्छा अहाँ सबके कॉलेज खुजल अछि
अच्छा हँ काल्हि परीक्षा अइ हमर
अच्छा
तब मून माइर के पच्चीस टा पेज भरलो हे असाइनमेंट के
अच्छा
ओर साँझ मे अहीं से बातचीत क रहल छीै अखन सोचे रहल छल अहाँ बारे मे
अखन साँझ भ राति लागि रहल अछि एम्हर तऽ राति भऽ चुकल अछि
हँ मतलब साँझमे सोचि रहल छलहुँ हेँ अहाँके बारे में एखन बातचीत भऽ रहल अय अहाँ स
हँ हमरो एकटा ऑनलाइन सेशन छलए ऑनलाइन मतलब तेरह दिनक के ओ सेशन हमरा लग आयल छै अखन ओइमे कॉलिंग मतलब अहाँके एकटा मतलब वोलेंटिियर रहत जे अहाँके पर्सनलिटी इम्प्रूव करत मतलब पैंतालीस मिनटके कॉल रहत सर्टिफिकेटो भेटत अहाँके ओहिमे तेरह दिन के ओ सेशन छै हमरा ठीक छै तऽ ओ आइ स स्टार्ट नहि नहि ओ आइसँ स्टार्ट भेलैया तऽ की कहै छै फेर ओ व्यस्त छलखिन ओ कहलखिन मत मतलब नओ बजेके बाद तऽ हम कहलियै नओ हँ फ्री में तऽ नओ बजे के बाद व
की क सकै छी
नहि नहि ओ क्लास वाला छै इम्हर ग्रुप स ज्वाइन होइ छै
कथी
ग्रुप सँ ज्वाइन भेल छियै
कोन ग्रुप सँ
मतलब हमर अपन कॉलेज के छै तऽ फेर की कहै छै ओहे मे एकटा छलै किछु दिन के छलै कते दिन के एकटा छलै से थटी हँ उनचालिस दिनके छलनि और ओहि सर्टिफिकेट मतल ओ छलै एम एन कमनी के छल ओ रकल के तरफ से लड़की लेल निकल छलै तऽ ओ अटेंड केने छलिय जाहिमे मतलब इंग्लिशेमे पूरा कन्वर्सेशन होइ छलै आओर ओहिमे मतलब ओ सर्टिफिकेट सब हटल फेर तेरह दिन के भेले फेर एकटा लड़की करवेल के ओ तऽ फेर ओहो भेटल फेर एखन नया मे फेर एलै एकटा तऽ ओ केलियै तऽ एहिमे ओ नओ बजे के बाद फ्री भेल होइत अछि वोलेंटियर जाहिमे हम कहली कि हम नहि रहि पायब ओते बेर मतलब एकटि तऽ की कहै छै काइल स रू प्रक्रिया कालल लेल
अच्छा आओर अहाँ गाँव कहिया आबि रहल छी
आ के कनभर्स ओकरे से बातचीत भऽ रहल छलै मतलब की कहे छै काल् जे टाइम हमरा मतलब ठीक लगते ओ कहलकै कि हमर काज मतलब भऽ जाए सात आठ बजे जे टाइम ठीक लागै तऽ फेर काल्हि काल्हि आठ बजेके टाइम छै
अच्छा आओर गाँव कहि आबि रहल छी?
गांव दीपावली मे चानंस अछि जाहि लेल हम बहुत एक्साइटेड छी उत्तेजित छी हम
चाही न गाम तऽ अयबाकेँ चाही
हम अपन माँ के दिमाग खा लेने छियै गाँंव दुआरे मम्मी आठ तारीख क दीपावली छौ देखी ठीक छै आ एतयसँ प स्वतंत्र सेनानी आओर शहीद मतलब की कहै छै ट्रेन पकड़ि कऽ जेबै तऽ ओ की कहै छै राति भऽ जाइ छै तऽ गाँवमे देखबी देखबै अहाँ स्टेशन पर छओ सात आठ बजे मतलब राति भऽ जाइ छै एक तरह सँ आओर तऽ हम कहलियै गरीब रथ सभ सब सही रहतै ओ टाइम पर एकदम दिन देखार पहुँचाबै छैै तऽ फेर ओ देखलियै तऽ धनतेरस सँ एक दिन पहिले छियै धनतेरस से एक की दू दिन पहिले छै तऽ हम कहलिय कि हम ओहे मम्मी पप्पा दुन्नू के दिमाग खा लेने छियै कहलियै तऽ तीन या चारि क हम निकलब सोलहाक के की कहै छियै छठि प पाबनि छै ओ करैत तकर बाद एक दू दिना तऽ मम्मी कहैत छै भदवा छै घरसँ न निकालबाक छै तू छठि क आ भोरका अर्घ्य वला दिन आइब जइहैं तऽ फेर हम कहलियै कि भोरका दिन हम नै निकलि सकैत छी तऽ की कहैत छै फेर कहलके चल कोनो बात नहि पाँच भी भगवदो वो बीताइए खैब
पूरा
आर अहाँके मित्र तऽ एखन गाँव आयल छथि
हँ हमर मित्र आब आबैयो वाला अछि ओ तेइस क ओकर टिकट अछि ओकरो तऽ माता भऽ गेल अछि पूरा शरीर मे भऽ गेल छलै कथी
बेेचारी के धूप लागि गेल हैत
हँ लेकिन अधिकतर बच्चा जे बाहर मे रहि रहल छै अकेले ओ बीमार ओ बीमार पड़ै छै घर जाइयएकेऽ
कियाकि ओ अचानके
ओ मतलब ओकरे वातावरण चेंज भऽ जाइ छै हँ जे पचि नहि पाबै छै ओरा सबके ओहे हमर मित्र कहि रहल छलथि कि हमरा ओ नहि नीक से हम खा सकै छी नहि किछु नीक से रहि सकैत छी तऽ नहि मतलब इंटरटेनमेंट कऽ सकैत छी मनोरंजन कऽ सकैत छी नीकसँ किछु नहि बीमार पड़ल छै ओ बड़का बड़का वाला माता भेल छलै ओकरा एकदम मतलब जेमे पानि रहे छै ओ माता हा हालत खराब वाला
आब तऽ चिन्हों तीन्ह भऽ गेल हेतनि
हम कहलियै ओतेक निशान एक दू टा लेकिन रहि जेतहु निशान ओहन अगर होइत छै तऽ
हँ शुरू में तऽ रहे छै ने बहुत सारा न धीरे धीरे कम भेल आऔर कोनो कोनो आजीवन रहि गेल
हँ आ जीवन र हमर जे की कहे छै त आईब्रो के बीच मे एगो बिन्दी जका जे छै घूर ओ भूर जे अछि ओ की कहै छै मााते के निशान अछि की
अरे हमरो जते गाल में हय ओ सबटा हमरा मु मे मााते के नि सानी अ
हँ तऽ ओ सबटा मााते के निशान रहे छै
नै हमरा तऽ मीडियम वाला भेल रहे
हम हमरा मम्मी कहलक क तो तोरा पानि वाला भऽ गेल छलौ तोर हमरा बच्चे भेल छल लेकिन जीवन मे एक बेर सबके हेबे करतौ माता
हँ कते लोक के तऽ तीन तीन बेर भऽ जेतौ दू तीन बेर
हँ दूओ तीन बेर भऽ जाइ छै एहन कोनो ठीक नहि हमर मम्मी कहलक मरियो जाइ छै आदमी एहनो होइत छै ओते खतरनाक होइत छै
हूँ इलाज नहि करबै छलै ने पहिले ताहि दुआरे आब तऽ इलाजो होइ छै ओकर
ह आओर कहियौ
आओर सब ठीक छै बहुत दिन बाद अहाँके याद करलहुॅं हें
बहुत दिन बाद सचमे की
ह्म नहि लागै अहाँके एना नहि लागै ह
हमरा ते एक महिना से पहिले बहुत दिन बाद लगिते नहि अछि हमरा तऽ लागैया कैले बात भेल छलाह
ह ह ह इमोशनल मेच्योरिटी जादा अइ
पता नहि की अछि और कहियौ और अहाँ कहिया दिल्ली आबे के प्लान बना रहल छी
हम दिल्ली आबैके तऽ प्लान नहि बनाबै छी
अबियौ घुमियौ फिरियौ
हमरा दिल्ली पसन्द नहि अइ
पहिले दिल्ली अबियौ तब भई खराब इलाका छै तऽ नीको इलाका छै इम्हर हँ प प हम कहै हम कहै छी अहाँके सहीमेहाँ पहिल दिन आयब तऽ अहाँके नहिये पसन्द आयत दी हम जहन कॉलेज मतलब हमरा पहिल दिन एते एयलो हम कहलिये हम कतय आबि गेलहुं कोन फाँस मे आबि गेलहु जतय हमरा सि
केनहार मुम्बई पसन्द केनहारके दिल्ली पसन्द नहि आबै छै
अरे मुम्बई त एक टाइम पर हमरो खैर मुंबई तऽ हमरो पसन्द मतलब नहि ओते गर्मी नहि ओते ठंडा मतलब मॉडरेट टाइप के रहै छै
हमरा क्रेज है मुम्बई के
तऽ मुम्बइ जाउ हमरो लऽ कऽ चलू
आ ह चलै छी दुने सगे
अंजलि छी हमर एगो मित्र हमर एगो बहिन छथि एतऽ
अच्छा य ह ये बहिन के नाम की छैन आदिति
आरुषी
अच्छा अड़ोसी मतलब कोन बहिन छथि
मतलब हमस हाँ नहि दने नहि मम्मी ओ अहाँके हम एक्सप्लेन करब बादमे
अच्छा एखन नहि कऽ सकै छी सामने
इ नहि नहि नहि
ह
ओर कहियो
हुनका हमरा तरफसँ नमस्कार कहबनि
हमर दोस्त अहाँके नमस्कार कऽ रहल अछि अहूँ कऽ दियौ मैथिलीमे नमस्कार बस मैथिलीमे कबय ठीक नहि अहाँ मैथिली में बस अहाँ मैथिली मे कहियो एक बेर नमस कार करै छी अहाँके कहियौ नमस्कार करै छी अहाँके नमस्कार करै छी अहाँके
हमहहुँ अहाँके नमस्कार करैत छी
नमस्कार करै छी हम अहाँके ओर कहियौ
आओर अहाँके परिवार मे सब कुशल मंगल
सब कुशल मंगल अछि अहां परिवार में सब कुशल मंगल अछि
सब कुशल मंगल अछि आओर अहाँके बहिन अभिलाषा की करैत रहै छथि आइ काल्हि
अभिलाषा के मम्मी के तबियत खराब भऽ गेल छले तऽ ओ एखन नानी